हेलो
हेलौ
नमस्कार मित्र केहन छी बहुत दिन बाद आरामसँ बैसयके बात करबाक अवसर भेटल अछि
नमस्कार हम ठीक छी अहाँ सुनाउ अहाँके दिनचर्या केहन चलि रहल अछि
भगवानक कृपासँ सभ ठीक अछि हालके दिनमे काज आ अध्ययन दुनूके बीच सन्तुलन बनबइके प्रवास करैत छी कखन कखन समयके अनुभव महसूस होइत अछि मुदा धीरे धीरे सभ व्यवस्थित भए जाइत अछि
अच्छा ई समस्या बहुत लोकक सङ्ग होइत अछि आजुक समयमे जिम्मेदारी बढ़ि गेल अछि पढ़ाइ हो अथवा रोजगार हर क्षेत्रमे परिस्प प्र प्रतिस्पर्धा बढ़ैत जा रहल जा रहल अछि
बिलकुल सही कहलहुँ पहिने जतेक जानकारी प्राप्त करब कठिन छल आब ओतेक जानकारी सहज उपलब्ध अछि मुदा जानकारीके अधिकता सेहो कखन कखन भ्रम उत्पन्न करैत अछि
हँ आजुक समयमे जानकारीके कमी नहि अछि बल्कि सही जानकारी चुनब एकटा चुनौती बनि गेल अछि बहुत लोक बहुत रास सामग्री पढ़ैत छथि मुदा ओकरा व्यवस्थित ढङ्गसँ प्रयोग नहि क पबैत छथि
हमरो लागैत अछि जे सिखबाक प्रक्रिया केवल पुस्तक गैरी सीमित नहि अछि जीवनके अनुभव सेहो बहुत पैघ होइत अछि
हुँ ई बात शत प्रतिशत सही अछि कतको लोको औपचारिक शिक्षा कम प्राप्त कने होइत छथि मुदा जीवनक अनुभव कारण बहुत बुद्धिमान निर्णय लैत छथिन
पढ़ाइके विषय उठला अथी तऽ एकटा बात पूछय चाहब अहाँके अनुसार अध्ययन करबाकके सभसँ प्रभावी तरीका की होय सकैत अछि
हमरा विचारमे नियमितता सम्भव सभसँ महत्वपूर्ण अछि जँ कोनो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ैत रहथि तऽ तऽ बेसी सफल होथि बनि तऽ ओहिी व्यक्तित्व जे केवल परीक्षा नजदीक अला पर पढ़ाइ शुरू करैत अछि
ई बात हमरो अनुभवयमे सत्य अछि बहुत लोक अन्तिम समयमे अधिक दबाबयमे आबि जाइत छथि आओर तनाव बढ़ि जाइत अछि
हँ अध्ययनक उद्देश्य केवल अंक प्राप्त करब नहि होए चाही वास्तविक उद्देश्य विषय सम्भव समझव हो होवएके चाही
सही कहलहुँ जखन विषय समझयमे आबि जाइत अछि तखन ओकर उपयोग जीवनमे सेहो भए जा सकै छी
सही कहलहुँ बिलकुल उदाहरणक लेल समय प्रबन्धन सीखब समस्या साधारण सीखब संवाद कौशल विकसित करब ईसभ चीज केवल परीक्षा लेल नहि जीवन लेल महत्वपूर्ण अछि
बिलकुल समय प्रबन्धन बात कयलहुँ तऽ बहुत लोक कहैत छथिन जे हुनका अलग समय नहिए अछि अहाँके की लागैत अछि
हमर विचारमे अधिकांश समय समस्या समयक कमी नहि बल्कि समयक उपयोग तरीका होइत अछि दिनमे सभकके सम समान समय भेटैत अछि
ई बहुत गम्भीर बात अछि जे व्यक्ति अपन समय के हिसाब राखै तऽ ओ देखत जे कतेक समय अनावश्यक कार्यमे व्यतीत भए जाइत ह
सही बात छोट छोट आदत जीवनमे पैघ परिवर्तन आनैत अछि जब प्रतिदिन केवल एक घं्टा उपयोगी कार्य ले निकालल जाय तऽ वर्षमे बहुत पैघ परिणाम देखल जा सकैत अछि
रोजगारके विषयमे यहाँके की विचार अछि आजुक युवा सभक लेल सबसँ महत्वपूर्ण बात की होइ हम चाही
हमर विचारमे केवल डिग्री प्राप्त करल नहि अछि कौशल सेहो आवश्यक अछि व्यक्ति जतेक अधिक उपयोग कौशल सीखत ओतेक क अवसर बढ़त
बिलकुल बिलकुल कौशलाके महत्व वास्तवमे बनि गेल अछि आब बहुते क्षेत्रमे व्यावहारिक ज्ञानेके विषय महत्व देल जाइत अछि
हँ संचार कौशल समस्या समाधान क्षमता टीममे काज करबाक योग्यता आ नव जीव नव चीज सिखबाक इच्छा ई सब महत्वपूर्ण गुण छथि
हँ हम देखैत छी जे कतेकके युवा असफलतासँ बहुत जल्दी निराश भए जाइत छलै
ई मानव स्वभाव अछि मुदा असफलता अन्त नहि होइत अछि कतको सफल व्यक्ति अपन जीवनमे अनेक बेर असफल भेल छथि
सही बात हइ असफलतासँ सीखत सफलता दस बढ़बाक एकटा माध्यम होइतइत अछि अछि
बिलकुल जब व्यक्ति गलतीके विश्लेषण करय आ ओकरा सुधारय तऽ सफलता अनुभवमे बदलि जाइत अछि
तऽ अब स्वास्थ्यके विषयमे यहाँ कतेक ध्यान दैके छथि
हम कोशिश करैत छी जे नियमित दिनचर्या बनल रहै पर्याप्त विश्राम संन्तुलित भोजन आ हल्का शारीरिक अभ्यास बहुत आवश्यक अछि
आजु के समय मे मानसिक स्वास्थ्य पर सेहो बहुत चर्चा होइत अछि
हँ मानसिक शान्ति उतने महत्वपूर्ण अछि जतेक शारीरिक स्वास्थ्य जब मन परेशान रहत तऽ कार्य क्षमता प्रभावित होइ
तनाव कम करबै लेल अहाँ की सुझाव देब
पहिले सुझाव हम समस्या पर तुरन्त प्रतिक्रिया नहि देब दोसर आराम लेल समय निकालब तेसर अपन लक्ष्य स्पष्ट रखब
तऽ ई तऽ बहुत उपयोगमे बात कहलहुँ हमरा लागैत अछि जे बहुत लोक भविष्यके चिन्तामे वर्तमानक आनन्द बिल दै छथि
भविष्यक योजना आवश्यक अछि मुदा वर्तमानमे जीव सेहो जरूरी अछि
बिलकुल तकनीको विकासके कारण जीवनमे बहुत परिवर्तन आयल अछि
बिलकुल निश्चित रूपसँ आब सिखब संवाद करब जानकारी प्राप्त करब सभ बहुत सहज भए गेल अछि
मुदा तकनीक दुरुपयोग सेहो एकटा समस्या बनि सकैत अछि
ह सही कहलहु कोनो साधन स्वयं खराब नहि होइत अछि ओकर उपयोग केना कयल जाइत अछि य अधिक महत्वपूर्ण अछि
हम देखैत छी जे बहुत लोक अपन समयके अधिकांश भाग स्त्री परर बितबैत अछि
आ य एहिह कारण ध्यान केन्द्रित करबाक क्षमता पर प्रभाव पड़ सकैत अछि सन्तुलन आवश्यक अछि
बिलकुल संन्तुलन तऽ पूणते आवश्यक अछि तऽ जीवनामे अनुशासन और प्रेरणा दुनू के ककरकर महत्व अधिक अछि
हमर विचारमे प्रेरणा आवश्यक अछि मुदा अनुशासन अधिक स्थायी शक्ति अछि प्रेरणा घटि बढ़ि सकैत अछि अनुशासन निरन्तरता दैत अछि तोराा की लागत छै
बहुत प्रभावशाली अछि वास्तवमे नियमित प्रयास सफलताके आधार होइत अछि
बिलकुल छोट छोट कदम मिलके ही पैघ उपलब्धि बनबैत छै अछि
पिछिला विषयपर सोचिते सोचिते हमरा एकटा बात मनेमे आयल बहुत लोकोग कहै छथिन जे सफलता भाग्यसँ भेटैत अछि जबकि दोसर लोक कहैत छथि जे सफलता केवल मेहनतसँ भेटैत अछि यहाँके की विचार अछि
हमर विचारमे भाग्य या मेहनत दुनूक अपन अपन स्थान अछि मुद्दा मेहनत नहि होइत तऽ अवसरक लाभ उठायल कठिन बहि जाइत अछि अवसर सभक जीवनमे आबैत अछि मुद्दा तैयार व्यक्ति ओकरा पहचाने पहचानी पाबैत अछि
ई बात वास्तवमे विचार करबाकके लेलग अछि कतेक बेर हम देखैत छी जे दू व्यक्ति समान आओर अवसर पाबैत छथिन मुदादा परिणाम अलग अलग होइत अछि
कारण स्पष्ट अछि तैयारी अनुशासन धैर्य य सिखबाक इच्छा ई सब व्यक्ति के अलग बनबैत अछि केवल अवसर भेटला से सफलता निश्चित नहि होइत अछि
धैर्यके विषयमे अहाँ की सोचैत छी आजुके समयमे लोक तुरन्त परिणाम चाहैत छथिन
धैर्य एकटाो अहम कोण अछि जे समयक सङ्ग विकसित होइत अछि जखन व्यक्ति कोनो पैघ लक्ष्य या काज करैत अछि तखन ओकरा बुझाइत पड़ैत अछि जे परिणाम आबयमे समय लागत
कहन कोनो बीज रोपैल जाय तऽ ओ द सेड ब ल जायके छै
पढ़ाइ के दौरान यहाँ केहन कठिनाइसँ सामना केने छी लाक पढ़ाइ तऽ बहुत आयल कखन विषय कठिन लागल कखन ध्यान केन्द्रित करय मुश्किल भेल कखन समय कम पड़ल मुदा धीरे धीरे रणनीतिक बदलाहो आ स्थिति बेहतर भेल
ध्यान केन्द्रित करबऽके विषयमे बहुत लोको संघर्ष करै छथिन यहाँ की तरीका अपनाबै छी
हम एके समय एके काज पर ध्यान देबेके प्रयास करैत छी बहुत रास काज एक सङग करबाक प्रयास अक्सर कार्य क्षमता घटा देैत अछि
ठीके छै तऽ फेर कबो बात करैल जायके छै
हँ बिलकुल ठीक छै धन्यवाद नमस्कार